हेलो हाँ की हाल ये
हलो
हाँ की हाल
आवाज कम आबै छै
की हाल यै की हाल यै
आब आबै छै आवाज
की हाल यै
की कहलियै
की हाल यै
नहि सुुरू
की हाल यै
हाल ठीक यै
कत छिय
चाय सब भए गेल
नहि चाय सब कहाँ भेल आब हैत
ओ
हुँ
ओर सब कहियौ बारिशो होये एत बारिश भै रहल ये
भेल रहै कनि देर पहिले
ओ इधरो भेल रहे कनी देर पहिने राध्या सुत गेल
हूँ राधिया नै अराध्या
अराध्या हँह अराध्या हुँह - हमरा मुँह मे आइब जाइ छै राधिया खाना की सब खेलियै रेय
खाना खेलो रहै चावल दाइल सब्जी चप्पा पापड़ तिलकोर केे कचरी हूँ
ओ
इएह सब खैलौ
हुँ
हुँ ओ तब रात चलबऽ की कालिह चलबऽ
देखै छियै की होइ छै विचार करै छियै किछ ने किछ तऽ करियए पड़तै
की कहलह
रात नहि तऽ काल्हि चलैए पड़तै
हुँ रात मे खाना पीना खायके निकाल -
हूँ उहे करबै
उहे
च आ